जी नमस्कार की करै छी
नै कुछो करै छीयै ओने बैठ जाय छी अहाँ की करै छी कियै
आवाज न अबै छै अपने के फरेस
हम बोलै छीयै आब जाय छै
कहाँ छै
हम व्यस्त ना नु रहै छीयै अपने ही लोकके जैसन छी बस तनी अभी तऽ सुते के समय होइ छै तऽ अहुँ जाइ छी तऽ अभी अभी त सुतबो न करलै छी ई बताउ
हाँ अपने त सुतबौ न करै छी
बताव इतना रात के अभी सबेरे के चार बजे छै अभी हम अपने के जागले छी
हाँ सबेरे के चार बजे छै अभी जगले छी छै एकटा बतबा हेलै छै
की कहै छी?
एतना रात तऽ कोन जाबे छैय।
हम नहि जाबै छी।
हँ तऽ हमनी के तऽ अलगे बात छै। हमनी अपनेमे रहै छी की।
हँ।
बोलै छैय कि कितना मे बढ़िआं कम्प्यूटर हो जाइ छैय।
कम्प्यूटर तऽ सस्ते में हो जाइ छैय। पचास हजारमे तऽ होयबे करै छैय। हँ हो जाइ छैय, फेर कमाइ जाइ छैय तऽ फेर ओहिसँ महँगा खरीदै छैय।
हमहुँ सोचे छी। पहिले कुछु सीख लेबे छी, फिर ओकर बाद अपन देखल जाइ छैय। कि ओकरा बाद तऽ जिन्दगी तऽ रहबे करै छैय।
ओकरा बाद तऽ महंगे-महंगे कहि देल छी।
मोबाइल ले लेबै छी कि मोबाइल एगो ले लू मोन तऽ करै छैय मोबाइल लेबयके।
मोबाइले लै छैय, मोबाइलोके कथी करै छैय।
मन करै छैय कि एगो मोबाइल लए लेबै।
हमरो लग तऽ मोबाइल रौउदोसँ खराब हए तब रोउदो हम कम्प्यूटरे खरीदै छी।
अहाँ कहिया खरीदै छी। अहाँ तऽ बतयबो नहि करै छी कि अहाँ कहिया खरीदै छी।
हम कहे हम अथिया जाइ छी ने पढ़ै कॉलेजवा
हूँ
तऽ ओहिमे खरीद लै छैय।
नहि लैपटॉप लै लय छी आब। हमरा बैग मे लेके जाइक
आ हाॅं, अपन वला पर कोनो बात नय छैय। हम अपन काम करै छी।
अभी ननू जाइ छैय, अभी खरदैय लेनू छैय।
कत्ता खरीदभी।
खरीदबा ई अभी ना खरीदले छैय।
अभी त चल नहि जादा छैय भी तऽ।
की कहै छैय।
अभी नय पता छै कि अभी कहिया रूपैया लेबै के छैय।
हँ अभी पता नहि छै। पता चलय जाइ छैय तब बता दै छी।
हुं देख लेहं
हँ देखि कऽ बताबै छी हम।
औरर बताउ एता बैस करीयै छीय।
की कहै छैय।
आहाॅंक तबीयत नीक छैय।
हँ तबियत तऽ बड़ा नीके एछ। ओठाम अभी गर्मी नहि लगै छैय का।
लागे छैय गर्मी तऽ बारा। गर्मी अहिठाम छैय कमाल।
हँ तऽ गर्मीमे पानि ना पिय छी का अपने।
हाँ पीयै छियै पानि दिनमे चारि पाँच ग्लास लीटर तऽ पानि पीयै लै छी
आओर बताउ अब तऽ दिन भऽ गेल न
हँ अब तऽ दिन भऽ गेल
हम तनि सुत जाउ की
अभियै सुते जाइ छी का
सोचयै छी की कनि सुत जाइ छी तऽ दस बजे तक जागै छी दस बजे उठै छी तऽ कनि पोस्टऑफिस जाइ छी अहाँ जरे आधा घंटा लए लेबै फेर चलि जाइ छी खाता आर देखु फेर फोटो घींचवाबै के छै
हँ ओ दिन आधार कार्ड न दै छै न
हँ ओ जेना सब बड़ा परेशान करै छै
हँ ओहो बड़ा परेशान करै छै
दे दैबै के चाही ना दैय
हँ दे दैब
आओर न अहाँके तबीयत सब नीक छै
हँ तबियत सभ नीके छै अपनेके तबियत सभ नीक छै
जी हमर तबियतसँ सब नीक छै अहाँके तरफ गर्मी छै की
हँ एन्ने
तऽ अहाँ कैसे रहै छै ईतना गर्मी
हम इतना गर्मीमे पंखा चला लै छै
हूँ ओहो पौधा लगाबै छी हम त गर्मीमे बापे रे पेड़ पौधा इतना लगाबै छी की कहू एहि गर्मीमे बिना पेड़ पौधा के छाया के कोनो रह सकै छी
न इतना गर्मीमे तऽ नहिए रहै छै लेकिन की कहै छै अपने
एहिना हमहूँ त पेड़ पौधा त लगेबै करै छी
लगैले छै
कसी के पेड़ पौधा लगेले छी
हम तऽ गुलरके पेड़ लगैले छियै कदमके पेड़ छै आ- आ केलाके पौधा लगाबै छियै आ नीमके पौधा लगाबै छै
नेबो फड़ै छै
न नेमो अभी न फड़ै छै
आ गुलाबके फूल अहाँ देखने छी
होइ छै ई कहावत छै
ओ ओसे ना बस हम सुनले छी कहावत गुलर के फूल जे चौरा मे गिर जाइ छै चौरामे बहुते चीज खत ओमे ना भेल छै एगो आदमी के हम सब गाँव देहात मे सुने छी की एगो औरत दही बेचैत रहै छै तऽ ओकरा दही में एगो गुलर के पेड़ फूल गिर गेल छै तऽ ओकर दही खत्मे न भेल छै उ एतना दही बेचे छै एतना दही बेचे छै पूरा गाँव मे सबसे ज्यादा दही बेचे के रुपो बना देबै की
हाँ हाँ कितनो के बेचबै खतम होबे न करै
हँ खतम हो होबे न करै छै काहे की ओकर दही मे गुलर के फूल गिर गेल रहै छै
हँ हम तऽ बचपनमे गुलर गुलरके फूल खोजै छलियै मिलबे न करै छै
हमहूँ सोचे छी कि कैसन गाछ होकै छै कहूँ तऽ मतलब मिल जाइ छै की
न नऽ होइ छै फूल आ होब नऽ
तऽ हमहुूँ ओहि सोचै छै की फूल होबे नहि करै छै नहि तऽ अभी तक केकरो तऽ देखाइ देबे करै छै
हँ देबे करै छै अम्मीक तऽ होइए जाइ छै
गुलर के फूल न भेल छै बांकी उरेवला तऽ कितना चीज बन गेल छै की
हँ तऽ हाले छै
हँ ओ तऽ हम देखबे करै छी
आओर अहाँके तऽ बता दी हम अहाँके माताजी पिताजी सबके तबियत नीक छै ओ लोक खाना पीना खा लेलेे छै
हँ उ लोक खाना खा लेले छै सब नीक छै
आ हमरो खाना भऽ गेल छै बड़ा नीक खाना मात जी बनाबै छै चोखा बनाबै छै चावल बनाबै छै दाल बनाबै छै तरकारी बनाबै छै तरकारी छै आलू के परवल के सोयाबीन मिला तीनों मिला के सब्जी बनै छै इतना नीक लागे छै सब्जी अहाँके की बताउ
हँ अपनेके नीक लगलै
अहाँके केनाहूँ घूमैके मन न करै छै चलू घुमि आबल जाइ छै बैंगलोर से बड़ा नीक जगह छै बंगलोर न
हँ बड़ा नीक लगै छै बेंगलोर तऽ बड़ा नीक लगै छै हम राजस्थान जाइ छी
दू चारि बारी बंगलोर से आ जाइ छी तब जा के हमर मन भरै छै नै तऽ हमर मन नहि भरै छै हम एतना नीक जगह छै हम नीक जगह कहूँ देखबे न करले छी ऊपर से तीन चार गो जगह जे छै मजेस्टिक चर्च स्ट्रीट कोरमंगला यूबी सिटी अमृत प- पञ्च वहाइट फड इलेक्ट्रॉनिक सिटी ई सब ऐसन ऐसन जगह छै को भुलाय वला न छै एतना नीक जगह छै इतना सुन्दर जगह छै झरना छै पार्क छै खेले वला जगह छै चौड़ा चौड़ा सड़क छै फुटपाथ छै उसके बाद आदमी सब रहै छै मॉल सब छै एतना नीक नीक मॉल ओकरा बाद आओर गाड़ी के भेराइटी छै ओत्ते छोड़ीयौ दू की
तऽ बड़ा नीक छै
हमरा तऽ सब चीज उहाँ के देखेके आएल छै की गाड़ी आ पार्क आ घर एत्ते नीक छै की
हँ वहाँ तऽ मॉल भी बड़ा नीक लगै छै न
मॉल बड़ा नीक तऽ चलू अहाँ से बात कर सब बारा नीक लागे छै फेरो अहाँ से बात होइ छै हमहूँ सोचै छी बेंगलोरके बारेमे अगर किछु प्लान बनै छै तऽ अहाँके बादमे बताबै छी की
ठीक छै